हूँ आबैया। ठीक ऐ औहूँ बताउ अपन।
ठीके अइ।
की सब होइ छैय।
भोग लगेलहुँ हेँ भगवतीके ओहिके बाद जायब खाना बनाब लए।
अच्छा की सब बनएब।
बौआ के नोते छै आइ। ककरो घरडेराके भोज छलैया तऽ हमही दू हमही दू माय बेटी छीयै।
अच्छा।
हँ तऽ आम। आम छैय चारि टा आर कनि सोचय छी। सोचय छी जे कनि दूटा बैगन, बैगन तऽ नहिए खेबै झिमनी छैय जे दू तऽ झिमनी भुजि दै छीयै।
अच्छा।
हूँ।
अच्छा।
एखन अथी कयने छलियै, भोग लगब गेल छलियनि महारानीके, कनि दुनू साँझ लगबय पड़ैया ने। लगैबते
हँ हँ हँ।
हमर माँए। माँए करै ओ तारा माँ छथिन ने माँए।
अच्छा महिषीवाली भगवती।
हँ तऽ ओहए। मूर्ति। पहिले तऽ खाना बना कऽ भोग लगबै छलियनि हेँ। बाबूजी जे रहथिन तऽ पहिले एकदम नियम निष्ठासँ नहायके खाना बनेनहुँ। जे।
हँ।
बनेनहूँ बाद।
जे खाना बनेने रहौ तकरा भोग लगेलहुँ।
हँ हँ तऽ नियमसँ नियम निष्ठासँ बनबै छलियए नहा सोना कऽ।
की करबै आब नहि छै बनयवला नहि बच्चासभ आब पैघ भऽ गेलै। आ शरीरो आब ओतेक नहि सकैया जे भोरे उठि क के नहायब आ तहन करब आब किछु रेडीमेड रखलहुँ आमे मिठाइ। ये फले। चूरो तूड़ो रहल जे चीज नियम निष्ठा वला रहलै। हँऽ त दुनू साँझ।
हाँ।
साँझ लेसलाके बाद अपना सभके खाए स पहि। हूँ भरा देब पन्नी।
अच्छा।
उघारैत रहै छै न। कुल देवी तऽ ओहि अंगना हमर सबके पुरना जे सैबीकहा अंगना छै। ओ बाबे सबके सब भायके। एकेहिठाम साझी साझी छनि ताहि अगंनामे भगवती छथिन। तऽ।
हँ हँ।
ओ रोज अने सम दिप देखा त अपन घरे ह- हँ। भगवती तऽ कए टा ओ जन नहिबे दोसर अबै छियनि तऽ ग्राम रक्षिका छथिन। र केेश्वरी माता।
कुल देवी भे
ई ग्राम रक्षिका कतऽ छथिन।
रैिकेश्वरी।
ओ से कहबी ने हमरा की पता।
नहि तऽ ओ ग्रामे रक्षिका छथिन ने।
ओ से हमरा नहि पता छलए। आ
से तोरा गांव में केटा भगवती भऽ गेल छथिन एक गोटा के ओहि टोल मे अपन भगवती छथिन।
हँ ज्वालमुखी माता। ज्वालामुखी माता, अथी आवाज नहि आबै छै। आवाज नहि आबि रहल अइ। हेडफोन लगा कऽ, आ फोन हाथ ऊपर केने रहबी तऽ आवाज अबैत छै, हमरा नहियए अबैया। हम तऽ लगेने छियै।